हलो आवाज़ अचेव थी।
हलो
हलो आवाज़ अचेव थी।
हा अचे थी आवाज़।
हेलो जी रोटी वोटी खाई वठव।
हा रोटी वोटी खाई फ्री। हाणे बसि हवा पिया खाऊं हा।
अच्छा वाक वाक
हा थोरी सी वॉक बैेक करूं
जी जी असां त अञा हाणे रोटी खाधी आहे। हाणे
अच्छा हा त लेट ईंदा हूंदा न।
हा हा लेट ईंदा जय झूलेलाल
हम बढिया बस साणे रोटी वोटी खाई। असां वॉक बि करियूं तव्हां रोटी खाओ पिया।
जी जस्ट हाणे ई हाई करे मां मैसेज ॾिठा वञो हाणे हलो हिकु वक़्तु। काल कयु उन खां पोइ सुमउ
हा मुंहिंजो बि इहेई आहे बसि बसि हाणे कॉल करे। लादे ते वॉक पूरी थींदी। ॿ चकर थी वेंदा गार्डन जा जेसि ताईं पोइ बसि घर जी तरफ़।
ॿियो
ॿियो ॿुधा तव्हां?
ॿियो सभु बढ़िया आहे।
हिते बारिश म
अॼ कल हिते बि ॾाढी ॾाढी बारिश हिते बि।
हिते बि मौसम ठही वियो आहे बारिश जो।
थियण जो थ ई नथो मंझन जो थोरी बहुत उस निकिती वरी वापसि ओहिड़ो ई मौसम थी वियो।
हा ॾींहं जो हिते बि उस हु ई हाणे वरी मौसम ठही वियो आहे बारिश जो।
हींअर त पयो बि वरी हाणे वापसि बंदि आहे। वरी हाणे थोरी देरि खां पोइ वरी पईंदो। बारिश में त ईअं ई हलंदो ई रहंदो आहे।
हियंईं हलंदो त सही आ।
ठीकु।
हैलो,
बियो कोई टॉपिक छा? तां मूंखे पहिरिया हियो ॿुधायो थव। मां घुमी आयो आहियां, हल किथे तव्हां काथे काथे घुमी आया आहियो?
मां तक़रीबन हर जॻह पुछो कहिड़े शहर जे बारे में पुछो? मां तव्हांखे ॿुधाए रखंदोमांव उहो त असांजो जयपुर ई ॾाढो सुठो आहे। हुते घुमण जी डाढी शयूं आहिन जीअं असांजे हिते न हिकड़ो मंदरु अथव ऐं कहना जो मां हाणे तव्हांजे इंट्रस्टड सेट कॾहि अचो न जयपुर पो हुते जा दर्शन ज़रूरु कजो। हैलो,